ह हमरा सबके की हाल चाल
यहाँ के हालचाल सब नीक छी अहाँके कहे छी ने अहाँ के हालचाल नीक छी
जी हमरो हालचाल तऽ सब नीक छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै
हॅं यहाँ के खाना पीना हो रहल छै अहाँ के खाना पीना हो रहल छै
अहाँ की की खयले छी
यहाँ ते खेलै छी दाल भात के सब्जी अचार रोटी
अहाँ के अवाज कटकट के अबै छै आ सुनायो ना दे छै बार पातर आबे छै
हेलो अब सुनाई छी
जी अब बड नीक अबै छै
हाँ हम खले छी दाल खयले छी भात खले छी अचार खले छी चट खले छीयै आओरो केरा के भुजिया खेले छियै मने केलाके काट कऽ ओकरा बाद ओकर अन्दरके ने तकर बाद फ्राइ कऽ देबै जादा छै तऽ मने पापड़ जैसन हो जाइ छै ओकरे उहे खाइ छी अच्छे
बड़ा नीक लागै छै ने हम त भुजिया सब्जी ये तरकारी मे खैले छी आलू के मटर ओकरा बाद चटनी खैले छी आम खैले छी आ ओकरा बाद तनि गैय के दू गिलास माजा पी ले छी इे सब तऽ खयले आरो कहाँ कुछो खलये अछि
अरे जादा नऽ माजा पियैत छी काहेकि माजा पियैत छी तऽ आगे हो जाइ छै
जी हम जाने छी मोबईल नम्बरको मे पिय छी आहाँ अभी केने रहै छी अहाँ धीरज के घरेमे रहै छी
हँ धीरे के घरेमे रहै छी
उनके साथ रहै छी
ना मने अभी हुनका घर मे नहि छी मने तनका देर पहिले रहैत छै ओकरा भायसॅं से तानिका बातचीत करैत छै छै ने ओहि से हुकरा घर में रहे छी अब चल आबे छी अपना घर मे सुत छियै अहाँसँ बात करै छी
मतलब हुनकरे साथ रहै छियै नू
हँ हँ ओकरे साथ रहै छियै
ओ तऽ चलू तऽ बड़ा नीक छै
हूंम्म
ओर और बताउ अहाँके अपनो पढ़ाइ कम्पलीट कर लेनेे छी जे हम देले अहाँके तो कितना हो गेल रहे छै दस गो की बीस गो की पन्द्रह गो क्वेश्चन बना लेेले छी
देखै छी अहाँसे अहाँके जोन पढ़ाइ देने छी ने ऊपर के तऽ दस गो कऽ लेेले छी आ नीचे के तऽ दू गो कऽ ले छी काहेकि ओ कालू कऽ देले छी ने दसगो तऽ आज हम सुबेरे सुबेरे जानितै छी मोबाइल के चलि गेल छी ओहिसँ टाइम नहि मिलल छी ओकरो तनिका पुराबैमे तऽ ओकर पुराबैमे काहेकि ओकरो पुराबल तऽ जरूरी छै तऽ ओ हम अभियान करबा देबै छियै
कि तऽ अभी नु एक्के गो पे ध्यान दै छी एगो पे ध्यान बढ़ियाँ से दे देै छी न तऽ जाने छी की होइ छै छै अब नू ई खतम भऽ खतम होइ बाला मास्टरजी बोललै छै की उ सब पे भेज देले छियै ग्रुपो मे डाल देेले छियै ई खतम होइवला छै तऽ एकरा जल्दी जितना जल्दी खतम हो जाइ छै तब नू आओरीते हम टास्क मास्टर जीसे मांगके ने मतलब की होइ छै न तऽ फेनो दिक्कत न हो जाइ छै
आ ई कहै छै एगोपर एथी उर्दू वला बतबै छी कि मैथिली वला बतबै छी ध्यानी कहै छी तऽ
ह त अहाँके
कथी कहै छै
अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ यहाँ के तऽ तबियत नीक छै अहाँके कहै छी ने तबियत नीक छै अहाँके
जी हमरो तबियत नीक छै आओर बताउ अहाँके तऽ बोलू
सुनेमे अबै छी कि नया मतलब टाँस देबै छी मास्टर साहेब
अबी नानू अबी न अभी देय छी तऽ हम अहाँके बताय छी
हँ मने पात नहि लागल छीेल देबैत छी कि नहि देबैत छी नहि
जी अभी देबै अब जब मिलै छै तऽ अहाँके हम बताबै छी कहब तऽ अहाँ से बात करा दै छी हम बता दी
मास्टर साहब इसे हइ न कथी कहै छै आओर सभसँ बात करैत छियै मने ग्रुपमे बात अइसँ करैत छियै से कोनो नया टास देबै छै तऽ नहि
जी आओर बताउ ने आओर सब जे हम तऽ कहबे अहुँके दिन भरमे एके बार खाने खैले छी रात के
जी दिन बारमे एक बार खाना खयने छियै
काहे इतना कम खाय एकबेर काहे खाना खाइ छियै अहाँके
धार्मिक मन्दिर बड़ा देर से खुलल छै तऽ ओहि ले बीच नीक मतलब दिक्कत हो जाइ छै
अच्छा सुनेै छियै छी हम नया ठीक छै तऽ अभ पताै चार्ज कितना छियै
हूंम्म
छब्बीसगो छै ई कितना देर चलै छैयै आज भी की नहि छ मोबाइल तक ई कितना देर छबबीसगो छियै छबीसगो
तने ने पूछे पूछे तू बैटरी कितना एम एच
साढ़े छओ हजार के छियै
अ जाय चलै छै अभी दू घंटा ले चलै छै
हँ आपता ख छै होइ छै कहै छै
नहि तऽ गेम खेले छी तऽ तनी काम चलै छै
नहि तऽ लेकिन तऽ ओहिमे चढ़ गेले छी बहुते कितना
हमरो साथ हजारमे के तऽ हमरो मतलब चलै छै बारह।
हँ ओहिसँ पचास गो चार्ज छियै ने तऽ तीन घण्टासँ चलाबैत छियै तऽ अभी आधा चार्ज बत ल छी तऽ लागे छै ई चल जेतै दू घंटा ती घंटा अढ़ाई घंटा
इझल ने चल जाइ छै ओ हमो जानै छी बड़ा नीको चलै छै
ह ई त बात छ कहय छी ने अहां के आम के आम के बग चा छै सुनेमबइ छी
जी आम के बगीचा छै आम बेचेबो करै छै आज बेचाइयो गेल छै
कौन कोन अ शाम लम छै आ
डालमा छै मालदहो छै किसनो किसनभोग छै ओकरा बाद आरो दू चार गो जैसे एगोै छै बताश छै होै छै कोन दुनिया ओकर नाम तऽ याद न छै लेकिन ओहो आम छै हमरा नाम उतना नहि छै याद लेकिन आम तऽ छै बड़ा आम छै आजबी तऽ छओ लाख में बेचैले छै
ई तऽ बात स कहै छी त बहुत नचा चलै छी
जी हमर नामे मे एगो दिक्कत भेल छै
हमरो आ छी जालद छै मालदेव छै कृषभोग छै कोनो कोनो एन नाम। पता छै लेकिन जादा नाम नहि पता छै
जी राम नन याद रखेके चाही हमहुँ याद न रखे छीय
ई तऽ अहाँके बात तऽ सही कहै छै आओर कहै छी ने अहाँके पढ़ाई लिखाई कैसे चलै छी
हँ पढ़ाइ लिखाइ बड़ा चलै छै अभिय तऽ पढ़बे करै नीक ढंग से नहि पढ़ाइ होइ छै देखिन आ सोचै छी कि तनि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दै लए
ह ई तऽ सही कऽ लैत छी पढ़ाइ पर जादा ध्यान देबै छी ह पढ़ाइपर जायदा ध्यान होै छै लाक पढ़ाइ छोड़ पढ़ाइपर ज्यादा ध्यान देबै छी लगिन पढ़ाइ छुइट जाइ छी तऽ जिंदगी में एकबार आबै छी लैका हीे मेन के ओकरा जवानी चढ़ दै छै ओकर बाद
नह तऽ ओ उतना पढ़ाइ जरूरी न छै जितना सब हाइ बनाले छै पढ़ाई इतना जरूरी छै जेना ओकरा पढ़े के मन करे छै आब जेकरा न पढ़े के मन करै छै ओकरो ल थो थोड़े छै कि
बस ज जितना मने हइ ने जिनगीमे इतना जीवनमे मने चलैत छी पढ़ाइ उतना पढ़ि लेबै छी इतना अभी नहि पढ़ैत छी से मने पूरा कलेक्टरे बइन जाइ छै से किछो किछो
हमरा ओहि लय हमरा मतलब ओतना पढ़े के छै जितना जरूरी छै हम ओहि ल पढ़ाइ पे ज्यादा ध्यान दै छिय नय पूरा तरहसँ छोड़बो करै छै जे नहि को जरूरी छै
बोल हम कहै छी ने मने जिनगी में पढ़ाइयो थोरा जरुरी काहेकि जीवन में मने बोले बतियाइ मे कोनो सही से दिक्कत न होइ छै
जी जी पढ़ाई जरूरी छै जी ओ तऽ हमहुँ जानै छी पढ़ाई जरूरी छै लेकिन पढ़ाई सब कुछ थोड़े छै
उहे तऽ मने देखै अइसे होइ छै बोले बतआयलए कहूँसँ हइ ने कइसे गड़बड़ी नहि होइ छै इहे हम खाली सोचै छियै
झ छी पोझ वह हम की देखे छी बी देखै छी बड़ा पढ़ल पढ़ल लैका के मजदूरी करै छै जेकरा कुछो न आबै छै जेकरा पास सुन्दर छै ओ ओ मतलब अथी करै छै की कहल जाए छै ओ अपन मतलब की काम देबै छै ओ ओकरा काम सिखाबै छै ओ ओकरा काम करवाबै छै गम करइ बनआ त ई हम तऽ ध्यान नहि करै छी पढ़ाई लख
ह ई तऽ बात बहुत नइस छियै ने अइसेसे बहुत लड़का छियै ने हम देख लै छियै देखले छी एगो सर्विसिंग करे रहे छै ने तऽ बहुत मासूम लड़का छै उ गाड़ी धोवे छै ऐसे देखिके हमरा बड़ी दुःख लागै छै दुःख भेल छी
ात छै ओ सब नीक काम छै अपना दम करै छै क करै छै अपना दम पे करै छै त ओ अपना पे होइ छै जी
लेकिन हम ई सोचैत छियै ओकरा क मजबूरी छियै से ओ काम करैत छियै इएह सोचैत छी
कोनोने कोनो दिक्कत रहल छै आब आहोके कोनो कोनो दिक्कत रहल छै त कोनो कर सकै छी ओहि ल उगनो के दिक्कत होइ छै दिक्कते छै त करबे करै केल नीक छै त ब बड़ा नीक लागे छै
चलै छी अहाँसँ भी बात कऽ कऽ बड़ा नीक लागै छै कभी ओर समय मिलैत छै तऽ अहाँसँ गपशप करैत छी धन्यवाद नमस्कार
जी तऽ